हेलो हालो
हलो
हँ नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
अहाँ देखलियौ कि आइ फेर शहरक मुख्य सड़क पर एतेक बेसी ट्रैफिक जाम लागल छल जे लोकसभ घण्टो धरि गाड़ीमे बैसल बैसल परेशान होइत छल रहल आ समयपर अपन तक पहुँचबा असम्भव जकाँ भेल चल मित
हँ हमहुँ ओहि रास्ता आबैत रही आ देखली जेऽ मोटरसाइकिल कार बस आ ऑटो सब एक दोसरा क आगा फसल छल जाहिसँ पूरा सड़क अस्त व्यस्त गेल छल
बिल्कुल सही कहलु बहुतो लोक ट्राफिक नियमक आ पालन नहि करैत छथि बिना संकेत देखाय गलत दिशा सँ गाड़ी चलनाइ आ जल्दबाजी करबाक कारण दुर घटना सम्भावना सेहो बढ़ि जायइत अछि
हमरा बुझाइत अछि जँ दिन प्रतिदिन शहर मे वाहनक संख्या बढ़ैत जा रहल अछि मुदा सड़क विस्तार होइय हिसाबसँ नहि रहल अछि जाहिसँ ई समस्या आरो कम्भीर बनैत रहल अछि
बिल्कुल एतेको बेर एहन जाम लागैत अछी जे एम्बुलेंस रास्ता सेहो रुकि जाइत अछि आ ई स्थितिमे मरीच सब लेल बहुत खतरनाक साबित भए सकैत अछि
सरकारे चाहै छै जे नव सड़क बनैन फ्लाइओवर संख्या बढ़ायब आ सार्वजनिक परिवहनके बेसी सुविधाजनक बनायब
बिल्कुल ट्राफिक जामक करण लोक सब समयक बर्बादी तऽ होयते अछि संगे गाड़ी निकलैत धुआँ वातावरणके सेहो दूषित करैत छथि
जे बस सेवा मेट्रो अथवा अन्य सार्वजनिक यातायात व्यवस्था मजबूत होएत त बहुत लोक निजी वाहन छोड़ी सार्वजनिक साधन उपयोग करत
बिल्कुल एतौके लोक सड़क पर गलत जगह गाड़ी पार्क क देत छति जाहिसँ सड़कसँ गुजरबाका जगह आरो कम भऽ जाइत अछि
ट्रैपिक पुलिस के एहन लोक सब उ पर सख्त कारवाई करबाक चाही जाहिसँ सब लोग नियम पालन करबाक आदत विकसित करथि
बिल्कुल सही केँहलु इ बात पूर्ण रूपसँ सही अछि कारण जागरूकता बिना कोनो समस्या स्थानीय रूप स समाप्त नहि भए सकैत अछि
मोबाइल पर बात करैत गाड़ी चलनै सेहो दुर्घटना एकटा प्रमुख कु कारण अछि जाहिसँ चालक ध्यान सड़क सऽ हटि जाइत अछि
बिल्कुल हेलमेट आ सीलट सीट
बेल्टक उपयोग अनिवार्य रूप से करबाक चाही कारण ई छोट कदम जीवनक बचाय मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
शहर मे किछु जगह ट्रैफिक केँ सिगनल सही व्यवस्था नहि होबाक कारण सेहो जमाक समस्या बार बार देखबाक लेल भेटैत अछि
बिल्कुल आधुनिक तकनीकी सहायता से स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू कयल जाय तऽ ओ वाहनक आवागमन बहुत व्यवस्थित भऽ सकैत अछि
नागरिक सब केँ सेहो अपन जिम्मेदारी बुझैत नियम पालन करबाक चाही कारण खाली सरकार से सब समस्या हल नहि सकैत अछि
बिल्कुल हमसभ जे छोटे छोटे नियमक पालन करब तऽ पूरा शहरक यातायात व्यवस्था बहुत बेहतर भए सकैत अछि
समय पर घरसँ निकलयन आवश्यक करनाय नही बुझायन आ धैर्य रखनैन सेहो ट्राफिक केँ सुधारबाक महत्वपूर्ण उपाय अछि
बिल्कुल शहरक विकास संग संग यातायात व्यवस्था सुधारब सेहो बहुत आवश्यक अछि नहि तऽ भविष्यमे समस्या आरो बढ़त
आशा करैत छी जे प्रशासन आ नागरिक मिली केँ इ समस्या स्थायी समाधान निकालबाक दिशामे गम्भीर प्रयास करत
बिल्कुल हमसभ सेहो अपन स्तर नियम पालन करब आ अन्य लोककेँ जागरूकता करब जाहिसँ सभ सुरक्षित आ सुगम ताऽ यात्रा कर सकै
आइसँ संकल्प करैत छी जे ट्रैफिक नियमक सम्मान करब धैर्य राखब सुरक्षित गाड़ी चलायब आ अपन शहर केँ जाम मुुक्त तु स्वच्छ आ व्यवस्थित बनाबक प्रयासमे अपन योगदान देब
बिल्कुल कल्हि हम बाजार जाय लेल घर सँ निकल रही मुदा शहरक सड़क पर एतेको भीड़ छल जे आधा घंटा रास्ता पूरा दू घंटे मे तय करल पड़ल मित्र
हमरो संग एहन अनुभव अक्सर होइत अछि विशेष रूपसँ कार्यालय छुट्टी समय पर पूरा शहर ट्रैफिक केँ जाम मे फसल देखाइत अछि
बिल्कुल जखन गाड़ी सभक लगातार हॉर्न बजबैत रहैत अछि तखन मानसिक तनाव सेहो बढ़ि जाइत अछि आइ यात्रा सुखद नहि रह जाइत अछि
बहुतो चालक ट्रैफिक सिग्नल सम्मान नहि करैत छथि जाहिमे चौक चौराहा सब पर व्यवस्था उत्पन्न जाइत अछि
बिलकुल पेदल चलनिहार लोक सबक लेल सेहो सड़क पर करब कठिन भऽ जाइत अछि कारण बहुत वाहन तेज गतिसँ चलैत रहल अछि
कतेको मोटरसाइकिल चालक हेलमेट नहि पहनेतए छथि आ जल्दीबाजी मे गलत दिशा मे से गाड़ी चला दैत छथि
बिलकुल ट्रैफिक नियमक उल्लङ्घन केवल जुर्मानाक विषय नहि बल्कि अपन आन अनका जीवन सुरक्षित से जुड़ल विषय
शहर मे बढ़ैत जनसंख्या वाहनक संख्या ट्रैफिक जमा मुख्य कारण बनि गेल अछि
बिलकुल हमरा लागैत अछि जे सार्वजनिक बस सेवा आओर बेहतर भऽ जायत तऽ निजी वाहन उपयोग कम भऽ सकैत अछि
लोक सब जे एके गाड़ी मे एक से बेसी से ई व्यक्ति यात्रा करते त सड़क पर वाहनक संख्या स्वतः घटी जाइत
बिलकुल स्कूल बस आ कर्यालय बस सेवा उपयोग बढ़ेबा सेहो ट्रैफिक कम करबाक सहायता भेटत
प्रशासन के अवैध पार्किंग पर कठोर कारवाई करबाक आवश्यकता अछि
सड़क किनारे मे अतिक्रमण हटाओल जायतऽ वाहन सभके चलाबकऽ पर्याप्त जगह भेटत
फ्लाइओवर बाईपास आ चौड़ा सड़क निर्माण भविष्य मे बहुत आवश्यक अछि
सही कहलहु ट्रैफिक पुलिस दिन रात मेहनत करैत छथि मुदा नागरिक के सहयोग बिना समय सँ समाप्त नहि भऽ सकैत अछि
प्रत्येक नागरिक के ट्रैफिक के नियमक पालन अपन नैतिक कर्तव्य बुझबाक चाही
बिल्कुल लाल बत्ती पर रुकनाइ गति सीमा माननाइ आ धैर्य रखनाइ सभ से महत्वपूर्ण आदत अछि
मोबाइल पर बात करैत गाड़ी चलायन बहुत खतरनाक अछि आ दुर्घटना सम्भावना बढ़ा दैत अछि
बिलकुल पर्यावरण बैचबाक लेल सेहो अनावश्यक वाहनक उपयोग कम करबाक आवश्यक अछि
साइकिल चलायनि आ पैदल यात्रा करनानि स्वस्थ्य आ पर्यावरण दुनू ल लाभदायक अछि
बिलकुल जब प्रत्येक व्यक्ती जिम्मेदारी से वाहन चलाबैत तऽ दुर्घटना संख्या निश्चित रूप सँ कम भऽ जायत
ट्रैफिक के जाम कम होयते समय ईंधन आ धन तीनो बचत होयइत
स्वच्छ सुरक्षा अव्यवस्थित यातायात व वास्तव विकसित शहरक पहचान होइत अछि
हमरा विशेषय जे जागरूक नागरिक आ समाज प्रशासन मिलि के एहि समस्याके समाधान अवश्य निकले सकैत अछि
चलू हम सभ संकल्प लियौ जे सदिखन ट्रैफिक नियमक पालन करब अन्य लोक के सेहो प्रेरित करब आ अपन शहर सुरक्षित अनुशासन नामामुक्त बनेबाक प्रयास करब
अहाँ देखलियए जे आइ शहरक सड़क सब पर बहुत बेसी ट्रैफिक के जाम लागल छल जहि से लोक सब के अपन गन्तव्य स्थान तक पहुँचे मे पहुँची बहुत कठिनाइ भइल
बिलकुल हँ हमूँ लगभग एक घण्टा जाम मे फसल रही कारण सड़क पर वाहनक संख्या। बहुत बेसी छल आ ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहि छल
हमरा लागैत अछि जे लोक सब जे ट्रैफिक नियम पालन लागल लागते ते एते भीषण जाम समस्या नहि होयत
सही कहलहुँ कतेको चालक जल्दबाजीमे गलत दिशामे गाड़ी चलबैत छथि जाहिसँ दुर्घटना खतरनाक सेहो बढ़ि जाइत अछि
सरकार के सड़क विस्तार फलायवार नहिव अ सार्वजनिक यातायात व्यवस्था बेहतर बनाय पर ध्यान देबाक चाही
बिलकुल नागरिक सबके सेहो हेलमेट सीट बेल्ट ट्रैफिक सिग्नल पालन करबाक आदत विकसित करबाक आवश्यक अछि ह
ट्राफिक जाम कारण समयक बर्बादी ईंधन खर्च आ वायु प्रदूषण तीनो समस्य एक सग पढ़ेत छै
बिलकुल जँ हमसभ धैर्य राखी आ नियमक पालन करैत शहरक यातायात व्यवस्था बहुत बेहतर भए सकत
प्रत्येक नागरिक के अपन जिम्मेदारी बुझैत सुरक्षित आ अनुशासित ढंगसँ वाहन चलाबैक चाही।
बिलकुल आइ आइसँ हमसभ सकल्प ली जे ट्रैफिक नियमक पालन करब आ ब
सही कहलहु कतेको चालक जल्दबाजी गलत दिशा मे गाड़ी चलाबैत छथि जाहिसँ दुर्घटनाक खतरा सेहो बढ़ि जाइत अछि
बिलकुल सरकार पता ना कता ह
आ
उं अहाँ देखलु जे आइ सड़क सड़क सब पर बहुत बेसी ट्रै फिक जाम लागल छल जाहिसँ लोकसके अपन गन्तव्य स्थान तक पहुँचैमे बहुत कठिनाइ भेल।
हां जब बस सेवा मेट्रो अथवा अन्य सार्वजनिक यातायात व्यवस्था मजबूत होयत तऽ बहुत लोग निजी वाहन छोड़ि सार्वजनिक साधन उपयोग करत ट्राफिक पुलिस एहन लोक सभ पर सख्त कारवाइ करबक चाही। जाहि से सब लोग नियमक पालन करब आदात